हँ
हँ कहियौ
पिनौ जाइ
चाय बना लेलौ ओना पियब
हामो एखन दूधवला दूध द गेलै हन
चाइ बनेलौ आब पी रहल छी
हँ
ताईके बाद नहाएब पूजा करब
हूं लड्डू गोपालाल एखन तक किछु नै खेने हेएत
नै हम नहा क पुजा करब
अच्छा बहुत आदमी हुनका चाय नास्ता सबचीज कराबै छथिन न
नै हम की कहलौ जते अहाँ आहु अहाँ के उपर अछी
अच्छा
जते अहाँ कऽ स नियम एहने करी न जे अहाँ रोज कऽ सकि
हँ कतहु लवो क जाइ तऽ अपन कऽ सकी की हम ओहि दुआरे जयहिया कहियो मुनो होत रहया तऽ हम सोच छी नै नै ले आते पाड़े नै लागै वाला यै कहियो अपने भूख लागल रहत तऽ अपने खाना खा लेब हुनका छोड़ि देबै तब त दिकक्ते नै भजेतै
हमर जे पी सी रखने छथिन पीसीया साउस हँ तऽ हुनका लग मे ओ नचबो करै छथिन मतब की गीत ईीत गाब कऽ मैथिलमे हुनका अप अपन मैथिल कल्चरमे पूरा ढालने छथिन
अरे तै सब अपन अपन हिसाब सँ होइ छै न अहाँ देखियौ अहाँ जते कऽ सकी जतेक पूजा कऽ सकी जेना कऽ सकी आ हमर कहैै सिद्धानंत ई अछि जे हँ एक दिन हम जेना कहियो ओनाहि हम कि छोड़ि आब एक दिन ला हम भोर स लऽ क राति तक छप्पन भोग द देबै छप्पन रंग के चीज कऽ देबै आ दोसर दिन किछ करबे नै करबै कोनो फायदा
ओहे न सबसँ बड़का जिम्मेदारी होइ छै भगवान के अहाँ रखलियै तऽ ओकरा पूरा नियम निष्ठा सँ करियौ
अपन सब के देखियौ सब सँ मेन देखौयो अपना सब मे सबसँ बेसी छै ने गौरी पूजनाइ
हूँ
किछु भऽ जाय सब सँ सब सबसँ पैघ कीछै गौरी पूजनाय
हूँ ओहो पहिले जे छै से सुनै छलै जे हाथ पाँव धो कऽ लोक गौरी पूज लै छै बियाह मे नहि आ आब जे छै से खाना पीना सभ से पहिले नहा धो लिय तखन हुनका पूजियो
सेह नऽ
आ उएह चीज देखियौ नऽ जहन आदमी नहि पूजा कऽ सकै छै तऽ अहाँके चारि पाँच दिन तऽ लोक नहिए करै छै
नहि करे छै
ह तऽ चाईर पांच दिन त ओनाही रहे छै
हूं आ द दोसर जे की कहै छै अपनासँ ओहि चीज के पाप मानैत छैै दोसर जगह देखियौ तऽ भगवान ओहि भगवान के जे छै से कमााय क हमके कतेक धूमधाम सँ पूजा भेलनि नय छै
सेह नऽ
सब चीज मऽ सब चीज छैय गामं घर में एखनो आदमी एकरा छू छा मानय छै
अरे बाप रे बाप अहाँ अगर एहन चीज मऽ रहबै तऽ अहाँ लंग के देहमे शटत नहि है तू अथी छ अछो अच्छा तोरा छु लेब तऽ पूजा केना करब आहैंरौ बैह
तोरा हाथ कऽ नून नहि खायब
हँ तू किचन नय जो एखन अखन पाँच दिन तू किचन नहि घुसयह ओ तो किछ गैस नहि गैस छूबिही तऽ फेर हमरा गाँव घर मे ई छै नऽ नियम हमरा सब के गांव में भगवान छथिन ने लड्डू गोपाल एना तऽ चाय बनतै चाय बनतै तऽ चाय हेतै पानि चाय मतलब जे किछु भी बनतै
हँ सभ चीज देबे कऽ हू आहँ भगवान कऽ बाल्टी आल्टी रखने हेबन की नय
हम नहि बालटी अल्टी हम बताबै छियै ने हम बस एकटा कटोरा रखने छियै बहुत पैघ ओहिमे भगवान के दै छियनि शङ्ख रखने छियनि शङ्ख सँ नहाबै छियनि फैर तोलिया रखैत छियनि टोलियाँ पोैछे छियनि फेर नाइका फेर वस्त्र पहिराबैत छियनि फेर माला ताला जे होइत छनि से सभ पहिराबैन छीएन ननटीका फोट टीका ईसभ चलै छै हुनकर सबुन तेल साबुन तऽ उएह छनि चन्दन वएह तेल हम वएह लगबै छी तक फेर हुनका तैयार कए कऽ फेर हुनका पूजा भोग लगाऊ भोग लगबै छिएन
अच्छा सबसे बड़का दिक्कत हो जाइ छै भगवान के
फेर जेनाकि आब कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी हए जन्माष्टमी है। तऽ छठिियार दिन फेर हम कोशिशमे रहै छीै हममे छप्पन रङ्गके खाना बनाबी।
अच्छा तऽ ओ तऽ अहाँ कनिको कनिको सब चीज कऽ सकै छियैने आलू भेजू भिंडी भूज दियो या चॉकलेट रंग कते रंग के भए गेले
हँ हँ हँ उह झूला लगबे छैन झूला मऽ
जन्माष्टमी
हमरा अपना देखियौ हमरा अपना हमरा अपना की हमरा अपना जते जानकारी अछि नऽ हम ओतेक काज करै छी। आइ जे जतेसँ अहाँ पुछबै ने ओते रङ्केहके लोकत फेर अहाँके मनमे खोटक भ जायत। अरे ई चीज नहि कनो तऽ एना भगेल जते आहाँ कम बुझाल अपन हिसाब स करू त मोन खोटको नहि हैत हँ ठीक छै औतै लोक पर सोइच के, हम एतऽ रखने छलियै तऽ हम हम अनलियै तऽ एहिसँ पहिले छलै करबै तऽ केओ नहि करै छलै आ जहन हम ओतेक नियम करय लगलियै आब सभ ओ चीज करय लगलियै
अरे ठीक छै पॉसिबल होबाक चाही नऽ उ चीज हम अगर कऽ रहल छी त हम अहूँ करू अहीँ करू हम तऽ महीना मऽ पाँच दिन के तऽ हम ओनहिये छोड़ि दय छियै पाँच दिन क पाँच दिन हम पूजे ने, कि करबै हम आ पाँच दिन हम पूजा नहि करै छलियै हम क्षमा माँगि लय छलियै। लेकिन ककरो आओरसँ हम पूजा करैरब ओहि हिसाबसँ केओ नहि करथिन।
नहि
क्षमा मंगै ले छी हम, एहिमे अहाँके कये नहि सकैत छी हमर गलती माफी।
दोसर कऽ अहाँ कतेक बेर खुशामद करबै की
इहै ने छिरियेतै ओहिसे बढ़िया गोर लगै छी। ई रहै छै, छथिन तऽ हिनकर आब अहीँ कनि पूजा कऽ केऽ नहि अऽ अहाँके नहायए सोनाएल नहि हेतनि अहाँ चन्दन चन्दन कऽ लियौन आ भोग लगा ली
हू नहि बढ़िआँ रहते हमरा ओते भगवान पाँंच दिन छअ दिन ने साँझे में बत्ती होइये ने दिने में होइये ओहिके बाद
नहि हम की छ ने भोर मे सब देखिय आन दिन उठ नहा लियै आइ की छलै बौआ, स्कुल बन्द छलै तऽ कनि आओर कनि हल्का सुति रहलियै सुति रहलियै त कनि लेट भऽ गेल आ कनि अगर अहाँके लेट हैत तऽ बहुत लेट भऽ जाइ छै।
हँ फेर बैसले रहि जायबे आ ओहे होए जाइ छै नऽ अहाँ जे एक बेर मे आ सक
आर सब किछै ने देखियोम म म चाची सब चाहे छथिन मंदिर बारह एक बजे ओ हमरा नै नीक लागैय। आ दोसर बात माँ नहाय छथिन भोरे तऽ माँ ऊपर मे पूजा करै छथिन एकटा होइ छै नऽ कनि नीचो मे दिया जला दियै नीचो मे कनि पूजा कऽ दियै। अहाँ नहि करबै तऽ अहाँके पाछू-पाछू थोड़े जैत सात बेर कहैले। नहि केलैन तऽ हमरा अपन जखन छुट्टी हैत तखन कलेब
सही बात छय
ओऽ सभ जगह भगवान रखने छियै
उपरमे ओ अपन अलग रखने
अच्छा आ बहुत आदमी आ के देखै छी खाटू शामके मानऽ लगेलखिन जहाँ तक हम देखै छियै बिजनेसमैनवला सभ नय।
बेसीऐ
हू हम तऽखन ओहिपर देखैत रह छी एतय जे या मदिर
हाँ एता त खाटू श्याम अछि अहाँ ओ दिन अहाँ बृहस्पति दिनकँ जइयौ न खूब भीड़ रहत खूब भीड़ रहत आइ जना जेबै आहाँ बहुत भीड़ रहत। बृहस्पति दिनक एकादशी दिनक तक बहुत भीड़ रहत।
अच्छा हम ओयदने पहाड़ी मंदिर कते बेर गेलियैन हँ आ ओ मंदिर मे नई घुसलियेंन हे
हम तऽ हम तऽ गेल हमरा बहुत शौक छले हम तऽ गेल छलो हमरा केओ भेट जायत हम दो हर नइ खाटू श्याम हमरा केओ भेट जाय त हमरा अगर गेनहार संग में
हँ
परमिशन भेटय त हमसब डेली जैइबै
चलू चलब हमरा
जाय लगत हम नई कहियो गेल छी हमरा जाक
बहुत शान्त पता यए मन्दिर के अन्दर घुसबै ने बहुत शान्ति लागत अहाँकेँ
आ
एकदम शान्त मान लगत आब देखेयौ खाटू श्याम जतऽ छथिन ओतऽ तऽ हम नइ जा सकै छियै बहुत दूर छैय ओतय जायके लेल तऽ सोचत पड़त एत नजदीक में छथिन तऽ कम से कम ऐतो
अच्छा ओ प्रोपर कतऽ छथिन
ओ प्रोपर अहाँक ओता छलखिन जयपुरमे
अच्छा ओतयसँ अपनने एतऽ स्थापना कयल
हँ हँ हँ हँ हँ
हू
प्रोपर मन्दिर जाय पड़े छय
हूँ
हमरा कहैत अछि महाकलेश्वर मन्दिर जाइके मन होइए त्रयंबकेश्वर जायके मन होइए हाँ हमरा त्रम्बकेश्वर जायके मन होइये
हमर जे अपन जिनकर काल्हिखन जे नौनद के हमर ऑपरेशन भेलेन हँ ओ अखन बस चाइर गो ज्योतिष लिंग के छोड़ने छथिन सभ ज्योतिष लिंग के दर्शन कऽ लेलखिन चाइर गो
हमरा जाय के मन होइये
ओ होइ छै जे भाग्यवाला के भगवान बचाबै
नहि तऽ ओहो होइ छै ने भगवान जहन बजेता तहन अहाँ केहनो स्थितिमे रहबै अहाँ पहुँच जेबे करबै
हँ ओहय चीज न कतबो अहाँके ओहि ठाम अहाँके दिन खराब रहत तैयो अहाँ चैल जेबय के
पहुँच जेबय
हूँ हम तो इम्हर झार रांची मे जहिया से सिफ्ट भेने तहियास सब जगह गेनो दू तीन गो मंदिर छूटि गेलै रजरप्पा भऽ गेल नय चुटिया भऽ गेल ईसभ नई गेल छी मन तऽ होइत
रजगप्पा तऽ हमर छ रजगप्पा तऽ छ साल भऽ गेल हँ हमहुँ नहि गेलहुँ हँ कियकि हमरा कोनो कबुला तबुला छै तऽ हम नय जा सकै छीयै आ देवरी मन्दिर तऽ हम दू तीन बेर गेलहु हन अपन एनिवर्सरी मऽ ओतहि जाइ छी
अच्छा हम दसम फ़ोल गेल छी च
ई
एखनो सोचै छी कतहु घूम आयब सनडे एतै तऽ मगर ई तऽ मेले चालू भऽ गेल मौसम खराब रहय तऽ नहि कतहु घुम सकै
कतय जेतै तऽ अच्छा एगो बाबूजीके सम्हरबे नय कर थिन आ दोसर कऽ ला कऽ
हँ हँ एकरा सब के बस कान मऽ मन्तर एबाक चाही हँ हँ हँ मनु आ के कहीं देबै
मुनु अ अहाँ दूनू अदमी चलब मेला अच्छा अच्छा ठीक छै हमँ चलब ठीक हमरा कीसभ कीन देबही हमरा नय हमरा कीसभ कीन देबही
आलू कऽ परोठा किैन देबही ओतय आलू कऽ परोठा भटतै हू अपने खालिहे आज हमर जाइजे छै ने हम थोड़े खबै
चलु लाड्डु पहले उतरू तऽ अहा उ कि कहै छै नल खोलि दिअ त टब मे पइन खोलु त नहायल जेबै जय जय करबाक छै लाड्डू जी के नहबाक छै नऽ जय जय को दिय् तऽ अ पइन भरि देिय तऽ आबै छी नहाय ल त
अच्छा पइन चालू कऽ देतैय
पइन चालू कऽ देतय कनि पाइन भैर जेते आओर एहि सभसँ पैघ पैघ बात की छलै कीा पीला कुर्ती पहिनै छल बझलििय आ कपड़ा सुखल नहि यऽ
अच्छा
बड़ा टेंशन होइए जाय यऽ
आइ कखनो फ्री हेब तऽ एब हमरा उम्हर आत मग ओ सरूा घर नहि आ
अहाँ बुतऽ अथी होइए साड़ीमे फाल लगाएल भऽ जाइयें
ह लगबाबक किया नऽ हेतय
लगा भय जाय येँ खूब बढ़िआँ लगाबे छिये कि
लाउ नऽ हम लगवा देब चालीस रुपआ लागत फोल के छोड़िक
हँ ठीक छै हँ ठीक छै
लेने आब हम दऽ देबै की बौआ के स्कुल नय किडोस वाला ओहि गली में लगाबी मस्त सुन्दर फोल लगा फोल पिको
अच्छा ई ओकर सामने हे ओकर सामने हे मा
नहि नहि सामने नहि छै मिश्राइनके घरके सामने
हँ गोलू मम्मी के छै क्य
हँ हँ